हेलो।
ह हेलो
ह ठीक छी।
ह हमसभ ठीक छी अहाँ सभ ठीक छी
ह ठीक छियै भऽ गेलै सुबह उठलहुँ
ह ह हम सब तऽ बड़ी काल उठलौं चाइरे बजे
अच्छा चाह पानी सब भऽ गेल
हऽहऽ भऽ गेल
ह हमहुँ सब उठलौं नेहेलौ धोलौ चाह पिलौ आ पूजा पाठ सभ करब
अच्छा
नाश्ता बैन गेल छै
ह हमरो सब कऽआय छले द्वादशी तऽ खाना सब बैन गैले आए सबेरे
ह आइ द्वादशी छलै
हऽ ब्राह्मण सब खेतै काइल
आइ खैत की काइल
नै आइये खैते न द्वादशी कऽ
ह की सब बड़ खाना बनल हयत पाक सब
ह दाइल भात बनले हन सब्जी भै आलू परोड़ कदीमा कऽ सब्जी बनलै हन चठेल केँ भुजिया बनलै हन तरुआ बनलै हन पापड़ दही इएह सब बनलै हन
हँ इएह सभ अपना सभ कऽ दही परसी तरुआ पापड़
ह
ह तऽ आब जाम खेतै
हँ आब खेते एकाशी दिन कऽ हमरा सब कऽ घर पर कीर्तनो होइ छै
ह मेन तऽ छियै एकादशी दिन कीर्तन जागरण करू कीर्तन करू
हँ तऽ अखने कीर्तन विसर्जन भेलै हन
अच्छा
आप सब
काइल काइल शुरू भेल हयैत आइ खतम हेतै
हँ काइल शुरू भेल छलै
अष्टजाम न अष्टजाम शुरू होइ छै एगो एगो होइ छै ओहिना जे करैत रहू आ एगो होइ छै जे अष्टजाम जे आइ जाय ग शुरू केलौ ते बजें काइल खतम करब
ह ह ओहै अष्टजा में
नीक होइ छै तऽ अहीं सब धर्म करै छी एकाशी केँ कहै छै जे ओहिना जागरण करू कि जतेक नाम लिअ भगवान कऽ ततेक नीक होइ छै
तऽ हमरो सब कऽ एकासी एकासी कीर्तन होइ छै तऽ अखने विसर्जन केँ
अहाँ करै छी कि नै कीर्तन
हऽहऽ हमहूँ करै छी
सास पोतोह
हँ सभ करै छथिन आ बाहरियो लोक सब आयल जखन कऽ बाहरिया लोक रहल तऽ हम सभ नै केलौ आ जखन नै रहले तखन हम सभ गेलौ
अहाँ जे गाम मे रहे छियै ओइ गाम म अहाँ कऽ मौगी सब बड़ कीर्तन करे छी
हं हं आबै छै मौगी सब
हँ पहिले हमहूँ गेल छियै हमर नानी गाम व ओम्हरे यऽ तऽ देखियै मौगी बड़ड नीक कीर्तन तर्ज पर लगा लगा करी
हँ सब एलथि सब कलैथ खाली राति कऽ रहल अपने करे के रात कऽ तऽ नहि केयो आबे छै तऽ भरि राति जागऽ पड़ल आ दिन के तऽ लोको सब कऽ देलक
राते कऽ कनि भऽ जाइ छै दिन क तऽ बुझियौ बारह बजे तक के लोक लोकके आबि आबि कऽ कऽ देलक
हँ
तकर बाद अपने करऽ पड़ै छै पार लागि जाइ छै जाहि पर लोक ओ आ नहि दुए तीन गोटटा के बेरा बेरी करै छै तऽ ओहो पार लागि जेबे करै छै
हँ पार तऽ लागि जाइ छै आराम सँ लेकिन उएह रहै छै कनि
हँ रतुका कनि लगैत छै लोक नीन्दो लागि जाइत छै रतुका मे कनि आलस आबि जाइ छै
हँ
हँ तऽ बस अहाँ सभ अपन कीर्तन कऽ के एकादसी करै छी
हँ
तऽ पर एकादासी केलहुँ किया तऽ कीर्तन तऽ मोन होइया लेकिन करत के आ एतऽ घरो दुआरि छोट ये एक बेेर केने रहौ कीर्तन मोगियेमेहर मे
हू हू
पुरुक पातके नहि बजेलियै ओहिना मौगी मेहरमे सभ मिल कऽ दू दू दुइयए तीने गोटा कऽ कऽ एना कऽ कऽ ओएह राइते कऽ भीड़गर होइ छै छै कनि रातुका दिन भरि तऽ सब आयल लेकिन रातिमे अपने सब करू
हँ रात कऽ जागऽ पड़ै छै घर कऽ लोकके
हँ आओर सब तहन गांव मे पानि होइया
पानि तऽ अखन नहि भेल हऽ मेघ रोज खाली लागल रहैया पानि तानि नहि होइया
हँ हमरा गाँवमे सुनै छियै खेती बाड़ी नहि होइ छै सुखा जाइ छै बोरिंग लऽ बडिंग लगाक लोक रोपे छै आ आ सुखा जाइ छै
हँ रौदा उगै छै तऽ ओ पानि सऽ पटबे छै
हँ ओना हमरो सभके तऽ नहि होइए बड्ड भेल पहि लेके च आ तीन चारि दिनसँ एकदम उबेर केने यऽ
अहाँ सबके तऽ बड़ भेल तऽ अकच्छो होयब पानि सऽ
भेल आ फेर सुनै छियै जे आब पन्द्रह दिन गाय हेते आ पन्द्रह दिन बाद फेर उझलतीै
हँ
साबन चढ़तै तहन जे तऽ सावन चढ़तै तहन एते लागैया
हू
आ रुकि रुक के देे छै अखन दिल्ली गेल ये एखन सुनने छी दिल्ली में बड़ बरसा छै
इम्हरका लोक तऽ कबुला पाती केने या पानी लऽ होबे नहि करे छै
हँ बहिन कहै छलै जे बड़ बारिश भेलै पता नहि कहलकई बड बारिश भेलै मौसम ठण्डा छै
कहियो कहियो कऽ होइ छै इम्रो सब मे कनि काल एक दू घंटा लेकिन लेकिन ओहन नहि भेल
हँ हँ जरल रहै छै जमीन पानि भेबो करै छै तऽ सखि लै छै
ह कनी मनी होइ छै तऽ ओहिसँ की हेतै
ह। चठेल सभ फड़ै या गाछ मे परोड़ सभके अपने कीन कऽ अनै छी
नहि चठल सभ परोर सभ तऽ कि नै कऽ आनै छी भिंडी सभके गाछ यए लेकिन एखन फड़ै नहि यए एखन रोपबे केलखिन हे भिन्दी बैगन।
ह हमरो गाम सभ इ होइ छै लत्तयो फ्ततीयो लोक के भऽ गेल किनबो केलक हमर काकी छथिन हुनका। एते परोर के रोपने छथिन जे छोटकी छिट्टा नहि होइया।
हू हू।
ओहिसँ एक अथी के निकले छै पान पथिया जे पूल लोड़े वाला होइया
हू।
ओहि से देखै छलनि एक पन पथिया के तीन दिन पर तीन दिन पर तोड़ै छल। बहुत लोग के गाम सभ मे परोरो फड़ै छै
हँ हमरो सभके घर लग सभ लगेने छै लेकिन हमसभ नहि लगेले आब अगिला बेरस लगेबै
ह लोक रहै छै गाम घर मे तऽ लोक सभ चीज लगेलक फरबो आयल आ तहन मौका मे किनो लेलक
ह एखन भिणडी बैगन खीरा झुगनी सभके लत्ती सभ छै लेकिन फड़ै नहि छै एखन अखन चहिरे रहल छी।
ह बारिश जन होयत ने तऽ ईसभ लतरे छै जादा आ बिना बा बारिश होइ छै तऽ एकरा सभके बेसी वृद्धि होई छै एखन रौद मे मोला जाय छै ते गाछ मे उन्नति नहि होई छै
हँ एमहर ओतऽ लोकके जगहो सभ नहि रहै छै कतय रोपतै गाम घरमे तऽ लोकके
नहि एतऽ तऽ नहिहै ओ तऽ कतहु जाऊ गाछो वृक्ष ने कतौ देखे छियै खरीदिये कऽ आग मोल लेकिन गाम घर मे ई होई छै जे अपनो कनि मनी फड़ल आ घटल तऽ बाहरो स
ह। बाहरो से आनि लेलक लोग
हमरो सभके छै गाव मे देखै छियै रोपै छथीन दूगोमे कनि भिणडिए के गाछ रोपि देलथि कनि भट्ठटे के गाछ।
हूँ।
कदिमे सीमे चढ़ा लेले जे कदीमे सजमनि कुमहर चढ़ा लेलैथ एलीबस्टर वाला घर छै ओहि पर चढ़ा दे छै कोठा वाला पर नहि चढ़बै छथिन ओ ओके नोकसाने करै छै
ह कोठा पर चिपकै दय छै फुट गेल कोठा
ह तऽ ओहि पर नहि चढ़ेलथि एलवेस्टर वला पर अपन चढ़ा दै छथिन करची तरची दऽ क
हू हू।
बाँस आ करची सभ धऽ दय छथिन तर मे ओहि पर से ओ अपन आ पहिले तऽ लोकऽ चारक घर रहै तऽ लोक नीचा मे सुत घर मे लोक रहै ऊपर मे कुम्हर कदीमा
ह
हमरा तऽ लगै छलै म
मैआ चढ़ा दै छलै कहै एगो सजमेइन तोड़ दे त केओ चढ़ा दै छलै चार पर
तहन पुछिये ई तोड़ब के ई तोड़ब उठा उठा के देखऽ दियै तहन कहै नेई तोइड़ ले
हँ तऽ एखनो जेकरा छै ओह घर से ओखन लग पै य ओहै पर चारे पर
आब तऽ लोक के नय छै तहन तऽ माल जाल रखे लए ककरो ककरो छै
ह ओहाय माल जाल भुसा ई सब राख
हँ बहुत लोक के ककरो ककरो देखे छिये माल जाल राखलक भूस्सा भूस्सी सब उहि मे रखल लक तऽ ककरो ककरो छै ह मड़बा रहइ छै मड़बा रहै छै एक साल तऽ मड़बा रखैए पड़ै छै
हूँ
मड़बा तऽ खरे के बनै छै माइटे के खर रहै छै तऽ ओहिमे एक साल जकरा मड़बा छैन से पर लती पत्ती लगेलक
हँ एतौ देखै छियै सबक मड़बा पर लगे लत्ती सब खूब फड़बो करै छै लगेने छै जे
अ
आ हमर तऽ एगो चाचा रहे छै बम्बईे मे तऽ ओ अपन फ्लाइट मे छैय रुम लेने तऽ ओ अपन गाँंव से बिया सब लऽ जाइ छैय खिड़की सब नै रहै छैय बड़का बड़का गो
ह ह खिड़की सब रहै छैन फ्लैट म
तै पर अपन गमलामे रोइप कऽ आ खिड़की पर सौंसे लतरा लेय छैय झुंगनी सीम से सब खुब ओकरा फड़ैय छैय खिड़कियो म
ह रोपै वला अपन अप ओइपर लगा देतै बड़ा बड़ा हेतै तऽ रौदक अक हेतै ओतह रौद तौद अबैत हेतै
हँ
बहुत लोक करैय छैय बहुत लोको के फुल सब देखैय छियै कियाकि तरकारी तीमन तऽ कमे लेकिन फुल सब रंग बिरंग के लोक अपन लगेलेथ जिनका फ्लाइटमे रहैय छैथ अइल फइल किछ
तऽ स्वाद अलग रहैय छैय न
हँ
तैं अपन ओ गाँवस सब चीज बिआ सब लऽ गेल माॅ अपन मागिके माॅ स अपन आ ओतऽ रोपलक
ह हेतैन ने सुविधा रोपे वलाऽ ऐत आउट एरिया सबमे जे छै से हमरा गामके एक गोटा छथिन ओहो भट्टा मिरचाय कदीमा कुमहर सब रोपै छथिन हुनका सब एकदम मतलब गार्डन सब लजदीकेमे छैन तऽ अपन जगह छैय तऽ अपन रोइप देलैत ओ फड़ल कदीमा कुमहर ओ सब कुमहौरियो सब बनबैय छथिन कहलखिन हमसभ कुम्हौरियो बनैबैय छी कदीमा फरैया भट्टा चाइर गो दूगो गाछ रोइप दैय छियै दुगो मिरचाइ के रोपि दैय छियै तऽ अपन काज भऽ जाइये
हुनका सभके तऽ गावे वाला सुख छैन बाहरोमे
ह तऽ ओ सभ गावए जका रहैय छथिन एकदम एल फैल जगहो एल फैल लेकिन अहाँकेँ फेर गाड़ी बस के सुविधा नै
हु तऽ ओहो तऽ दिक्ते भेलै।
ह तऽ ओ दिक्कत छैय बड़ी दुर आबय पड़ै छनि तहन गाड़ी पकडु तहन चारि चारि गो गाड़ी पकड़ु जतह सुविधा छैय ततह अइ सभ के सुविधा नै छैय जतह सुविधा नै छैय ततह ओकर सभ के तरकारी तीमन के सुविधा
हु।
सभ सुविधा एकठाम नै होइ छैय
हैं से तऽ होइते छैय
ब्राह्मण खाय देबे तब नहा धो कऽ खेनाइ बनबै बनेने हैब।
हैं नहा धो कऽ पुजा सभ कऽ लेलियै माँ तकर बाद विसर्जन कऽ देलखिन कीर्तनक हम खाना बनेलियै हैं
कि छै रहबै गाममे रहबै तऽ रंग बिरंगके कीर्तनो करय आयत
ह हमरा सके ओतहु नहिरो मे कीर्तन होइत छलै हमर बाबासभ करै छलखिन तऽ जाई छलियै हमसभ करै लए हमर बाप
ओतऽ एतय सीताराम के होइया।
ह हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा तहन तऽ ओहो करै छलखिन हमरो हए हरे कृष्णा तै नीकसँ अबैतै
ह तऽ ओतऽ गेलहुँं तऽ बड़का बाबा हमर सभके टाइम बदने रहैत छलै एतेक बजे आबै छियै जे ओतेक बजे नहि पहुँचियै त तऽ तते बेज्जत करै हमरा सभके केनाइो जाइ छलए कते बेर तऽ
ह एते बान सभके अपन अपन टेम बान्हल रहै छै ने सभ एक दू घण्टाके सभ केलक सभके काज रोजगार रहल लेकिन त
केओ अपने नहि करथिन अपने भरि दिन पड़ल रहथिन ओछाइन पर आ लोक।